हेलो
हँ कॉल करलियए फेर।
प्रणाम जी ई हमर तरफ से होइ यै अखन। ओ अहाँके बेर रहल आब हम की बजियै हमरा तऽकछो समझमे नहि ख आबै छै।
ह पूछि सकै छियै किछो पूछि सकै छियै। अहाँके छिय मन होतै
हम
अहाँके घरमे के के छता।
हमरा घर मे हम चार बहिन छथिन एगो भाय है भााय हमर सबसे छोट है।
हँ एक प्रिय खिलाड़ी के छता।
हमर प्रिय खिलाड़ी एना त केकरो नहि क सकै छियै कि हमर उ प्रिय खिलाड़ी है छथिन कोई हमर एना प्रिय खिलाड़ी नहि छै।
अहाँ क्रिकेट नहि देखैत छियै।
जि हम देखै छियै हम
ओ त प्रिया खिलाड़ी थो तनयो थोड़ा बहुत तनिो त होबे करथौ।
सबके सभी धुरन्धर ही बाँटे। बाते न सबबके सब धुरन्धर ही है कोनो केकरा से काम थोड़े ने। ठीके छै सब नीके खेलै छै पर कखनी जे इतिहास रचल हमरा यहाँके मौसम बहुतते गरम बा गरम छै।
ह यहाँ यहाँके मौसम बहुत सुहाना बहुत बढ़ििया रहल।
बारिश भीज छै।
हँ यहाँ त बारिश खूब है।
यहाँ तो बारिश
ह तऽ बारी बारिश त भेल लइनो कटि गेल हे तनीयो बिजली नहि आई रहल हँ
फेर अहाँ अपन फोन केना चार्ज कर लिय
तऽ हँ हमर त सुबहे भेल रहैय सुबह से भेल छ
अहाँके प्रिय विषय कोन छै
हमर तऽ बायोलॉजी आ हिन्दी
बाय ल हिन्दी तऽ चलऽ अहाँ हम सबके मातृभाषा है बायोलॉजी
हँ ह ह
बायोलॉजी के कैसे अहाँके प्री विषय
आ हमरा तनी न लाइन मे तनी सेवा कर तऽ तनी अच्छा लगै छै इधर
तऽहाँ अभी काम कर रहल छी
हँ तनी मनि करै छियै अभी
तऽ को कोना होस् पिटल में जाके की एना दिय इन्टरव्यू
कने छियै फेर अभी तनिक तैयारी करै छियै सरकारीके तऽ तनि एहि दुआरे नहि करै छियै टाइम नहि ने मिल पाबै छैिय पढ़ाइ
निके छै हो जेतै अहाँके जे अहाँके प्रिय विषय बायोलॉजी हेतै होइ जेतै ने
हँ इएह दुआरे तऽ तनी अभी नहि करै छियै जॉब
सही छै जा जब जे जेकरा के अच्छा लगे ओकरा के ओ करेके चाही
अहाँ परिवार संगे समय बितायब कैसन लगै छै
हमेशा अच्छा ही रहै छै पर कखनो कखनो छियै कि एकान्त समय मिलेके चाही पर ठीके है
आ बाजू क की पूछे रहे
की कैयलियै
से
हम ई बाजले रहे कि अहाँ के बी एच यू मे परीक्षा दे के प्रवेश लेने रहै न
हँ हँ हम परीक्षा दैए कऽ गेलियै रहऽ
केत रैंक आयल रहेै अहाँके
से ह रहे रह अस्सीे आसपास रहै
बहुते नीक अइ तऽ हमू देले रहियै बी एच यू के ई परीक्षा पर हमर नहि निकल लैय
ह हम तऽ हम फे फेर देलियै रह स्नत तर्क भी लेकिन परिवारके मन नहि रहल ई दुआरे नहि करलियै
के जाइके चाही अगर अहाँके मन रहल तऽ अके जाइ पर पर अखनी जे आप कर रहल छी ओहो बहुते नीक छै हो जाते ओमे तऽ ओमे भी बढ़िया ही रहते
हँ नीक छै हमरा बहुत पसन्दो छै ई लाइन इएह दुआरे
तऽ अहाँ शुरुआतीसँ किए ने करलियै इह लाइन मे कारज
हँ हमर घरवालाक के ई कारज नहि पसन्द रहल
से अहाँके
लड़कीे के हमरा यहाँके नहि पसन्द रहै नर्सिंग करै इह नहि करलियै
पर अहाँके एहि चलते अहाँ बी एच यू के एंट्रेंस एक्जाम देलियै
हँ इहाल हम त अ दिय रह
त अहाँ हिन्दी से प्रास्नात्तर कर रहल छियै तऽ यूजी सी नेट भी ए्जाम भी देबै अहाँ
मन होइत तऽ दए देब नहि मोन होइत तऽ छोड़ि देब अभी तऽ अगर ई सरकारी अगर नर्सिंग भए गेल तब जॉब करब की फेर परीक्षा देब
ज जॉब कते टाइम तक अहाँके विचार है सरकारी एग्जाम के तैयारी करै
अभी तऽ अब ह टाइम कहाँ है अभी तऽ देखियौ ने अ जुलाई मे
नइ नइ हम ए नइ पूछे छियै हम ई पूछे छियै कि कते तकब अहाँ के विचारे क एक साल दू साल कते समय तक अहाँ तैयारी कर करबे
भैकेंसी अयबे ने नहि करै छै चारि साल पर आबै छै तऽ फेर एजो ने निकलि जेते दू तीन चांस न दू तीन चांस मिलते तऽ मिलते तै नहि तऽ नहि मिलतै दूस तीन बार देबै देबै भए गेलै ओकर बाद थोड़ी देबै हमेशा नहि ने आबै छै
हर चार साल पबै छै तऽ अहाँ चार चार आठ बारह साल प एना त होतै
हँ तऽ उएह ने दू तीन तीन बार देबै ओकर बाद भए गेलै ओ बाद कहाँ से देय पैबै
सही
ए न ई अभी नहि कर रहलियै कि अभी तैयारी करि लै छियै
अहाँके बड़की बहिन की करैल छथिन की करते छै
हँ हमर अभी बड़ी बहन करै छथिन कछू नहि करै छथि
हमरे बड़ी बहन छथिन जे जेन तरह के अखन शादी भेल बीस अप्रैल के शादी रहल हुनकर अग ओ के हवाई अड्डा पे काम करै छथिन आई जी आई पे
ह ह हँ हमर दीदी अभी कनाडामे रहै छथिन वही अपन प्राइवेट जॉब करै छथिन चल
अथ नहि
ओ स्नातक ही कर के ओकर पढ़ाइ छोड़ दे
तऽ कनाडा के केना गेलखिन उ
शादी के बाद गेलखिन हमर जीजाजी वही करै छथिन
अच्छा हम सोचली अपन वीजा पासपोर्ट लगवा क गेल गेल छथिन
तऽ गेललखिन शादी बार प जीजाजी के साथ गेलखिन हन
आ नीके य जी जे सही जगह काम करबे छथिन ने
हँ बढ़ियां जगह तऽ छै लेकिन घर घरे ने होइ छै परिवार ओ छथिन सब तऽ छोड़ के रहय पड़ै छै ने
सब छोड़ के रहै पड़ै छै कछो पाइके ले कछ होइ त पढ़ै छै उ वहाँ पे एक अच्छा वातावरण मे रहै छथिन एक अच्छा वातावरण में रह एक अच्छा सोसाइटी मे रहै छथिन समाज में ई सब तऽ होइ छै ने रहैके लिए अहाँ अभी तैयारी कर लेब हमर परीक्षा चलि रहल छै हमर परीक्षा दो महीना चलतै अखनि बारह के भए गेल अब चौबीस के होत
नहि हमर तऽ अभी बाइस शुरुए भेल
हमर फेर चौदह के खतम होते चौदह जुलाई के खतम होते
नहि हमर तीन जुलाई खतमो भे
अर आ बहुत लम्बा खीच देलके एकरा चलते हम अबके बार यूजी सी नेट के एग्जाम भी नहि दे पबल उनतीस के सेम ऊनतीस तारीख़ हमरो इग्जाम ओ स्ना त करके भी है आऔर उन्तीसके हमरा एग्जाम भसके हममरा दूसरा साल है दूसरा साल है
तऽ हमर तऽ पहिले पहिले साल छै लेकिन दूसरा सेमेस्टर
अहाँ बीच मे नर्स सिंग ना करलियए ने नर्सिंग कलियै तऽह चलते बीचमे गैप पड़ि गेलै स कहै न हो जातेै दो साल केना बीते अहाँ के नहि पता चलत
नहि ह नर्सिंग के तैयारी कर रहलहु हन तऽ कहाँसँ पता चलतै ई भए जतै तब तऽ आर नहि पता छै
तब तऽ सब निकले हो जेतेै तब न केना होतै सब
बहुत निक होते त ठ ठीक
तऽ अहाँके भाय अ ओहो बी एच यू स ग्रेजुएशन करले छथिन
एना हमर हमर भाय करलखिन रह अ पटनासँ फेर पटना से चलि गेलखिन हैदराबाद अभी हैदराबाद मे जॉब कर रहलखिन इ इह साल जॉब लगले ह
बेस पे कोन आधार पर जॉब लगेन
ह एम एम बी करलखिन
एम एम बी की एम बी ए
हँ एम बी ए करलखिन
एम बी ए कर
हँ इह साल कम्प्लीट है आओर सरकारी हु कर रहल रह एग्जाम द परीक्षा दए के गेलखिन रह
आ परीक्षा देख कऽ गेलखिन तऽ परीक्षा क्लियर भए गेल तैं ने एंट्रेन्स मे
आब कम्प्लीट भए गेलै हुनकर आब सेलेक्शन भए गेलैन
नीके अच्छा
आब हमरा जाइत परत